किया हाल ठीक छियै केहन छ बहीन तोहर की हाल चाल
हमर ठीक छै
आ आर हँ तब बहुत दिन से मोन रहे अहाके याद करे के मोन रहे करी फोन करी उठेते बहिन कि नै उठेते फोन चलू उठा लेलियै और सभ कह
की करब बाबू सबके पास रहे छै मोबाइल हँ खाना यार तऽ बनि गेल
खेलियै
हँ नहि एखनि नहि खेलियै खाना बनलै दालि भात तरकारी बनलै
आ
परवलके बनेलिये तरकारी
और सब कह हमरो बनि गेलै बहिन हिन
अहाँ की सब बनेलियै ए बहिन
ह ओ नहि त रोटी बनेलौ सब्जी बनेलौ दूध दही आर रहे वेहे चललै
आ नै हम दिनमें बनेलियै रो कि
हँ चलू ओर सब ओर बाल बच्चा च ठीक ये ने
हँ बाल बच्चा ठीक छै
हँ अपना सब ठीक छियै ने अहां ठीक छियै ने
हँ हँ हमहूँ ठीक
बाल ब बच्चा के स्कूलमे छुट्टी भेल
हँ बाल बच्चाके इकुलमे छुट्टी भे गेलै अहाँके भेललै
हँ हमरो तऽ हँ हमरो भै गेलै छुट्टी
तब चलू नै घूमबै ह-
कतय जेबै बहिन घुमय लै
चलु कही घुमे वाटर पार्क चलु घूमके एब
ओ कोन वाटर पार्क गेल रही ठीके कहलियै बहीन अच्छा वाटर पार्क जे दे वाटर पार्क मे पानि जे रहै छै गरमो होइ छैइ
हल्का हल्का गरम रहै छैइ जैसे जैसे सुबह सुबह सुबह अहाँ जायब ने तऽ सुबह ठंडा रहे छै दस बजे करीब आ जैसे जैसे दिन घरते जाइल मतलब तऽ पानि गरम तीन बजे तक
तीन बजे तक बहुत गरम हे बहिन सुनै छीयै बहिन सुनै छियै कि लोग ओ मे शौचालयो कए दै छैइ छै
सुनै त छीयै न्यूज आर मे देल रहेै ह
न्यूज आर मे दै छै ने अच्छा बहिन शोचालय व्यस्था नहि रहै छै अगल बगल में
ह अगल बगल सबटा के व्यवस् करै छै कपड़ो चेंज करैके छै
तब लोग आर केहन पागल देहाती सभ जाय हेतै
तऽ आउसको ओकर बाद फिर वाशरूम वगैरा
तब कीया देलौं ओ आ जानै छियै बहिन मेन होइ छैइ कि लोग एक रहै छैइ चार हल्लो कए दै छैइ
हूं भए सकैछइ बच्चा आर कर देेले होतै
कय दै हेतै सियान आदमी लोग वहे ना ओर सब कहु बहिन तऽ चलु कोनो वाटरे पार्क चलु गल बला पास मे हेतै ने ओतै चलब आ सेबरे से नहा सोना क सबेरे जहाँ तक पानि गरम हेतै न बहीन निकल जेबै कत्ते लै छैइ बहीन ओहिमे टाका पैसा पाइ कते लै छैइ
टाका पैसा ओते नई लै पर आदमी लै छैय पाँच सए टका लै छैय
ह आइ बहिन बाल बच्चो आरके लै छै ओते पैसा
बच्चो आरके नहि छै नहि तो छै
ह ड्रेस एतब तऽ बहिन बड महग मिलै छै
हँ महँगा बहुत भए गेलै सभचीज महँगा छै
हँथ
इतना महगा छै सबकिछु
आ ौ जे सुन छिय ओ मे बहिन पानो आर लोग घरे अथी ओते से किन छै खेबो आर करे छै ओ ओते से कीन के खा ओ कनिटा बहुत महग दे छै
बहुत महँगा दै छै एक कतीके पानि दैत पन्द्रह बीस टाकामे
ह आ तब बाहर से नहि लए जाय ल द छै खाना पीना पानि आ
न अन्न्दार ले जा नहि दै छै
ओ ओ ओरा तऽन ख कर छै हना रात कहलियै गर्मीे छुट्टी छुट्टी भेलै बाल बच्चाके तऽ कतहु जतिियै बहिन
चलू ने अह अपन मालिक से बात कर करू हमहुँ करै छियै
हमहुँ अपन मालिक से गप करै छीियै अहॅं अपन करु सब बाल बच्चा लए क चलु भरि दििन के तऽ बात छै भोरे निकलबै साँझ मे चलियए एबै की सब दिन दबाइन घरे रहै छियै छ दिन सालो छओ महीना परे एक दिन तऽ कतहु नहि जेबे ते केना हेत तऽ लोकके कोइ ठीक छै बहिीन ओएह ने लोक जे धीरे धीरे ए महगाइ बढ़ल जाइ छै एते तब लोग सोचते रहि जेतै ने
नहि चलू एक बार चलू
हँ एक एक बार चलू देखि हँ पलान कर दू चारि दिन मे चलू ल आदमी ल घूमते फिरते नहि बहन जिन्दगी मे कछो रखल छै बुझलिय घुमो फिरो त महगा छै की करते महगा सब कुछ महगा छै किचेन के समान से लए के भनसा भात राशन पानि गैस गैस कते महग से बहिन फेरो दाम बढ़ि गेलै कहै फेर तीस टा कहै छै बढ़ि गेलै बुझियौ आब लोग कते से गरीब आदमी
हमर त पच्चीस दिन के टोकन कटेलै उसके बाद ब्लैक
आ ब्लैक से तब सए दू सए टै है
बहुत मेहेंगा पाच सो स ज्यादा ललै
ओ कोन सब ज्यादे ले लेलऊ अरे बाप रे बाप बुझियौ गरीब आदमी के मिडिल क्लास आदमीक हमारा आरके सब चीज कते महग भए गेले सबकुछ महंगा भे गेलै ओ तब ईज गैस एहन चीज छै खाना पीना केना नहि भोजन भात के लोक केना जीते कहू करू
वही बात छै ने ओर कोन चीज पच्चीस पच्चीस दिनक के बाद कटेगा पुर्जा ओकर बाद त भी नहि मिलैतै
तब ओकर बाद यहाँ कए दिनके बाद आयत ओ कोइ ठीक नहि हँ त बड़ा समस्या नहि टाइम पर मिलबो नहि करे छै बुझियौ मन त आब लोक के जा छै जा जा अथि जरनो आर जलावन आर के कोइ सुविधा छै चूलहि के लोक के सुविधा छै कि भए गेलै ओ सब चीज लोग ओते ओएह ने नहि ध्यान दै छै पर गैस सब दिन मिलिे जाय रहए देखियो एकत दामो बढ़ गेलै आ दोसर मिलतो नहि ने छै समय से बुझियौ जेकर परिवार तनिटा नमहर छै ओकरा त बेसी खपत छै ने एकर परिवार नमहर छै ओकरा त खपत बेसी छै तबई ल क त दिक्कत छै आ इहो इहो इहो मे जे छै गैस के जे के देलकै ने यहाँ एकेगो कनेक्शन अहाँ पति दुनू प्राणी छिये त एकेगो ले सक छिये दूगो जेना अहूं अपना नाम से नहि कनेक्शन करा सके छी आब यहाँ घर वाला के नाम से या यहाअपना नाम से नहि करा सक सै छियै बुझियौ आ लोकके दू गो कराय हँ एके गो रहउ उहै दूगो नहि भए सकैए आ दूगु ने भे सकै या एगो ने ओ अथी वाला मोदी वाला नुकलइ रे कहलियौ बहिन अपना अपना आर अर के युजिबल न कहलियै की अपना आरके राशन कार्ड रहैत कहलियै किछु देखियै भए जेतै तऽ भए जेतै एगो कनेक्शन भेल रहै बहुत पहिने करेने रहियै कहलियै दोसर करा लेबै तऽ कनिटा आसान हेतै कुछोमे सब्सिडी आबै छै पैसा आबइ लेकिन नहि नहि भेलै बहिन बहुत कोशिश केल कहलकै दुनू प्राणी मे एके आदमी के भए सकैयए तऽ अहां के मालिक के नाम स हतै या त अहां के नाम से एगो नाम यहाँ अपन नाम से लग लेबे तऽ ओकर कनेक्शन अथी करे पड़त रह कराब तब नहि भेलै बहिन एकेगो हँ एके गो छै तऽ उएह परिवार तनिटा नमहर भए कऽ खान पान बेसी बनि जाइ छै सठि जाइ छै ब्लैक से लेलहुँ तऽ बड्ड महग दै छै
हं बड़ महग एक्किस सॅ टॉका लेलक तीन तीन हजार रुपआोमें देत
हँ ओ ए दू महिना पहिले दू महिना पहिले कते महंगा भए गेले रहे गैस तीन हजार मे मिलै रेहे ओहो नहि मिलै रहे बहिन भरि भरि दिन लोग सिलेंडर लएके भूखल घुरै रेहे नहि भेटलै रेहे
टोकन कटल टोकन नहि दे रहा
और सब कहू बहिन हाल आ बहिन ई जे छै अहाँ कार्य हँ बहिन जुटल तऽ छियै बड्ड नीक काज छै बहिन बुझलियै अहाँ जुड़ल छियै ने
हँ हमहुँ जुड़ल तऽ छीयै लेकिन की करब बहिन काम बच्चा छोटा छै न त नहि त जल्दी जल्दी कप बात कर प पूरा करैत हैतए
नहि खूब बुरा भए सकै छै हँ हँ ल मोबाइल बच्चा सब ले ले छै ने तोरा दिन कनीटा दिक्कत हे छै बड नीक काज छै बहिन करू बुझलिये दू पैसा के आमदनियों ने अपना आरके हेतै एकोगो पैसा के बाहरी सोर्स छै अपना के दू पैसा आमदनी हेतै तऽ बाल बच्चा खाना पीना भेल बहीन
हँ खाना पीना अभी नहि भेलै अब
अच्छा ठीके छै बहिन तब हम ओ ए हँ हँ हिनका देबै मालिक देय लेल हँ करब बहिन अहूँ करब ठीके छै राख ठीक राख राखू करब